हेलो हेलो
हँ कहियौ की हाल समाचार
ठीक छै हाल समाचार अपन कहियौ
इम्हर तऽ ठीके छै इम्हर एते पानि हेय छै की कहू राइते से बड्ड पानि होय छै
आ उम्हर पानि होइये हमरा सबके रौद से जड़ैत छी
आ इम्हर हमरा सब के बड्ड पानि हय छै एते रातिसँ अखन तक पानि होेते छै
हँ तहन तऽ लाइटो नय अबैत हेत
नय लाइट तऽ आबै छै कते वोल्टेज नय छै छै लेकिन तैयो आएल
अच्छा चलु मोबाइल भऽ जाइए चार्ज
हँ हँ मोबाइल भऽ जाइ छै चार्ज आ पंखा तंखा नय चलै छै लेकिन मोबाइल सब चार्ज भऽ जाइ छै तखन की करैै छलहुँ
नय कुछ नहेलौं धोलौं हन आ बस नास्ता कर करितौं
अच्छा बौआ सब इसकुल चलि गेल
हँ इसकुल चलि गेल दुनू इहो चलि गेलखिन ऑफिस
अच्छा तखन तऽ अकेला रूम पर
अकेले रहब अखैन से दू बजे तक
दू बजे के बाद फेर बौआ सब आयत तखन बौआ सब
हँ एगो बौआ तऽ छओ बजे जाया इसकुल ओ आबि जाइये एक बजे जे आ एगो अबैये दू बजे
आ दुनू के दुनू दू इसकुल छै से
हँ दू इसकूल छै छोटका बौआ जे छै ने से पांचवीए तक वाला स्कूल इसकुल मे देने छियै कियकि लग मे आओर कोनो इसकुल नय छै आ बड़का बौआ छै छठि मे तऽ ओ कनि दूर मे जाय छै जेना राजनगर एते दूर अछि तते दूर मे जाय छै गाड़ी सा
तैं दुआरे ओकरा लेट भऽ जाइ छै
हँ ओकरा छओ बजे छै आ छोटका बौआके जे छै से आठ बजे जाइ छै इसकुल तऽ ओ दू बजे अबै छै
हँ तऽ जएह टाइम रहतै तकर बादे ने
हँ तऽ उठे तऽ छी हम चारि बजे भोर मे
तकर बाद उ चार बजे उठबै तकर बादे ने जाकऽ फेर नाास्ता सब बनाउ ई सब करू
नास्ता सब बनबै छी फेर हँ बच्चा आर के तैयार केलॅं नहेलौं धुएलौं खुएलौं पियएलौं टाइम पाग बीति जाइ छै
हँ बोरा गाम तऽ जल्दी ओना बीत जाइ छै
हँ
आ
ओर अहाँ केलौं नश्ता
हम तऽ भोरे नहा लै छियै वहारेमे चलि जाय छियै पूजा करै लए
हँ नीक अछि महादेव बाबाके पूजो भऽ जाइए
हँ भोरे के चलि जाइ छी भोरे उठे छी आइ पहिनो पड़ै छलै तैयो उठलौं कहलियै सुतब ने सुतले रहिये जैब आ भोर के ओना लोकके नीन्दो नीक रहै छै तैं दुआरे उइठे उइठे गेलौं
रहै छै
आब
हमहूँ सब एतऽ एतऽ रहै छी तऽ भोरे उठ जाइ छी
सह ताहि दुआरे हम अपन भोरे उठि कऽ पहिने नहाइए लै छी तकर बादे किछु काज करैत छी
हँ नीक करै छी
आ फेर नहि हउ तह तऽ लेट भज जेतै तऽ फ माहादेवो मठ नहि जॉ पूजा करलय आ भोरकेऽ नहि रहबै तऽ दस एगारह बाजि जेतै
हू हू
बहुत किछु करै छथि नहो किछु करैत छै तैयो किछु किछु करे मे टाइम लागि जाइ छै
हँ लगबे करै छै कि घरो मऽ काम बड़ ने रहै छै आ सोमवारी सब कहिया सँ हयत एहिबेर
ई बे सोमवारी पूर्णिमा वला तऽ एखन देरी छै पूर्णिमा हेतै तकर बाद जाय कऽ तऽ फेर अहाँ सब चैथ वला करैत छी कि पूर्णिमा
होइ छै जे मतलब अथी मे तीस तारीख के चढ़बे करताै अठाइस तारीख कऽ
हँ उनतीस तारीखके पूर्णिमा चढ़तै पूर्णिमा
हँ तऽ पूर्णिमे वला सबसँ हमहुँ सब करै छी
तखन तऽ अगिला ई उनतीस तारीख के चढ़त तकर बाद जे सोम पड़त तकर बाद जााकऽ हयैतत
आइ तऽ फेर आइ आइ तऽ बेर वाला सोमवारी छै जे बेर वाला सोमवारी करैत छै से
हँ आइ बेर वला छै
हम नहि करै छी बेर वला नहि करै छी
बेर वला मे ई भऽ जाइत केकरो पताये ने चलैत रहे जे कहिया बेर लागै छै नहि लागे छै
हँ ओ गाममे रहै छै तहन नऽ पता चलैत छै आब अखन हम रहै नहि छी
ककरो पूजा कर देखबै तखन ओते लोकके देखैतत लोक के गेलै नहि गेलै एमहरका लोक सब
हँ कोइ कोइ करै छै सब नहि केलक
नहि बेर बला जादा लोक नहि करै छै इहा बला करे छै जादा लोक सोनमे
हँ साउओनमे केलक साउनमे तऽ हमहूँ सब करै छी
आ बेर वला मऽ बेसी लोक नहि करै छै ते नऽ ओहमरो मंदिर सब मऽ सोमवारी में भिड़ हेयत नहि पूजा करै ल जाइतबै तऽ
हँं बड़ भीड़ रहे छै जाय छी लगे मे अछी मंन्दिर आनाहु कहियो मोन होयऽ तऽ चलि जाइ छी
हँ तऽ ओम्हर ई रहे छै बाहर सबमे मऽ सब रहैत रहै छै बहुते ठुम
हँ हमरा सबके अछि लगे मे
ओतय बड्ड बाहर सब मे मंदिर सब रहे छै ने ओतऽ लग लग मे रहल
हँ लगे लगे मे अछि एम्हर जे छै ने से खाली महादेवे टा पर जल चढ़बऽ दै छै आ नय तऽ नय आओर आओर भगवान के अहिना अहाँ फूल चढ़ा दियौ आ गोर लाग लियौ
हँ आन भगवान के तऽ ओ सब बंन्द रहे छै ने तऽ बाहरे से गोर लागि क फूल चढ़ा दियौ
हँ से छै तऽ
आ गाँंव घर जेकाँ नय न जे महादेवो के दस लोटा जल चढ़ा ले ओतऽ तऽ कामे एके लोटा बेसि लोक थोड़े थोड़े एक लोटा चारेेलग भऽ गेलै
हँ सएह छै एतऽ गाम गाम जकाँ कतऽ जे दस लोटा एगारह लोटा बाबा। जल चरहा दीयौ।
जेते मोन भेल तते चढ़ा लिअ।
चढ़ा लिअ नय अतऽ से नय हँ अथी पंडित सब तकैत रहत जे कतेक आदमी गेलैए नय गेलैये लाइन लगा क। पूजा हैत।
हँ एते भीड़ रहै छै तऽ की करतै आ अन दिना ने नय भीड़ रहै छै आ सोमवारी सबमे तऽ जादा भीड़ रहै छै।
हँ अतौ होइये शिवराति होइये अथियो मे कथि कहै छै चतुर्दशी मे।
अच्छा मेला लागैये
हँ चतुर्दशी शिवराति ई सब होइया अतउ खूब धूम धाम से होइ छै।
तहन तऽ ठीक अछि।
हँ अथी जन्माष्टमी भेल ई। तब मतलब बढ़ियाँ से होइए।
जन्माष्टमी जादातर होइत रहै छै भगवान सबके झूला। झूला लऽ कऽ झुलबैत रहै छथिन।
हँ झूला झूलेलक अथि होइ छै मटका फोड़ै छै। से सब होइ छै।
एक बेर छलिये मौसी लग दिल्लीम। तऽ जन्माष्टमी मे छलियै तऽ ओतऽ बारह बजे राति मे झूला झुलबै छी कृष्ण भगवान कऽ
हँ नेट बारह बजे राति हैत तहन।
कऽ कऽ झूला झुला कऽ फेर गोर लागि कऽ पैसा दऽ दियौ।
दऽ दियौ हँ।
हमहुँ छलियै तऽ एक बेर गेल छलिय दिल्ली मऽ मौसी सब संगे।
ओ आओर खाना पीना बनि गेल।
हँ खाना तऽ बनि गेल बाबा तऽ खेलथि हमर बाबा सबेरे खा लै छथिन न।
हँ अच्छा बाबा एतै रहैत हैत पहिले तऽ नय रहै छेलखिन
नय पहिने तऽ मधुबनी मे रहै छेलखिन आब बूढ़ भेलखिन तऽ आब अपने। अपने से नय होइ छनि बनेल तऽ अतै रहै छथिन।
नय नय आब बूढ़ भेलखिन तऽ आबकी बनेथिन अपने से।
हँ तैं दुआरे एतै रहिते छथिन तऽ हमहूँ तऽ हमहीं सब बनैबते छियनि तऽ खा लै छथिन।
हूँ। आंय यै ओ बैजू बाबा के की हाल छै बैजू बाबा मरि गेलथिन की छेबे करथिन।
छेबे करथिन बड़ नीक छथिन अखन जहिना छलखिन तेहने छथिन छैबे एखन कहाँ अखन कहाँ मरलखिन हन छथिने
कखनो कऽ याद आबि जाइत रहैय केना ओ हरहरा साँप लऽ कऽ अथी करैत रहै छेलै या घुमैत रहै छलखिन हन
हँ लेकिन छथिन अखन तक अखन बड नीक छथिन
हँ आ कनिआ एते नीक छलखिन तऽ कनिआ कहै छथिन मरि गेलखिन
हँ कनिआ कहिया नम मरलखिन दसो साल भऽ गेलै
हँ आ अपने बैजू बाबा छेबे करथिन
हँ अपने छथिन आ कनिया तऽ मैर गेलखिन दस साल से जादे भऽ गेल हेते मरना
आँ
अपने एखन छतिबे करथिन
हँ तऽ करै छै नय बेटा पुतौह सब करै छै नय हुनका
हँ एगो छोटका बेटा पुतहू रहै छैन गाँव मऽ अजय
हँ अच्छऽ
तऽ ओहै करै छै अपन सभकिछ
हँ हँ करतै नय तऽ आब केँ करतै बेटा पुतौह नय करतै तऽ केँ करतै
हँ तऽ ओहै छोटकेँ किओ नय रहै छै छोटकेँ रहै छै छोटकेँ करै छै अपन
हुँ से
हँ रानीसँ बात भेल छलै हन
रानी सऽ तऽ हमरा काइले बात भेल छले आइ कहाँ आइ तऽ ककरो सऽ नय बात भेले अहाँ टा सँ बात भेलैे अहाँकेँ भेल छलै रानीसँ
नय भेल छेला काइल राइते मऽ बात भेल छेला हमरा सेँ सात आठ बजे करीब
हमरो काइल बात भेल काइल ह लागै यऽ काइले भेल छलै तकर बाद काइल तब आ एखैन कहाँ ओकरा भोरे कऽ टाइमे नय मिलै छै
हँ हुनको बऽ बौआ सब छै नऽ
आ बौओ सब छै आ सौसो - ससुर सब ओते रहै छै फेर नऽ ओ कहलकै दियादिनी ओ ते रहैय
आ फेर खाना पीना सब बनबऽ लागे छी तऽ ओकरा दस बजे बारह बजे कऽ बादे टाइम मिले छै
हँ तऽ की करतै घरमे काम रहतै तऽ की करतै आदमी करैए पड़तै
आ फेर बच्चो सबके ई होइ छै नऽ जे कनी कहलक गाड़ी लै लऽ तऽ आबै यऽ तैयो नीचा तक छोड़ै लऽ जाय पड़ै छै फेर नहाउ सुनाउ केत्ते काज भऽ जाइ छै घर सब मऽ
हँ काज तऽ हेबे करैत छै हेयै हमसभ देखियौ आ चाइर बजे उठलियै तैँ नऽ काज भऽ जाइ छै नय जेना आराम सँ छ सात बजे उठबै तऽ अखैन तक हमरो सबके नय नऽ कुछो भेल रहतै
नय ओ कहलकै हम बारह अर बजे सुत्ते छी तऽ ओ पाँच कऽ छओ बजे उठै छै तऽ ओते लेट कऽ सुतै छै तऽ लेटे कऽ उठतै नऽ
अ हँ हम लेटो कऽ सुतै छियै हम तऽ की करबै बौआ जाय छै छए बजे इस कूल तऽ हँ तै दुआरे हमरा उठैए पड़ैये कोनो भी हालतमे
हँ कतबो लेट सुतबै तऽ जेकरा काज होइ छै तखन तऽ उठैेये टा पड़ै छै
हँ की करी आब
हँ तऽ अहाँके अखन कैगो कॉल भेले से
हमरा ई नौम कॉल अछि
अच्छा नौम कॉल अछि हमरा सबके तऽ लागैये पच्चीस की छब्बीस टा आब चाइरेटा बांकी छै
हँ आ चाइरेटा बाँकि ये
हँ
हँ तऽ ओहो कहलक रानियो कहलक जँ हमरा भऽ गेल हन तैइस चौबीस टा हँ अहूँ सभके पूरा भऽ जाएत तहन तऽ हेबे नय करतै आब देखियौ ककरो ककरोसँ कऽ कऽ खतम करबै
तऽ अहाँ ई करब पच्चीसटा भऽ जायत न पच्चीसटा कऽ बाद अहाँ ककरो नर कॉल करब अहीँ कहबै लोक कऽ करैय तखन एकसो अस्सी मिनट पुइर जायत तखन तऽ भऽ जायत
एक सो अस्सी मिनट पुइर जेतै तऽ मतलब तीस कॉल करे कऽ नय जरूरत पड़तै
तीस कॉल करै कऽ नय जरूरत छै खाली एकसो अस्सी मिनट पुरबाक टाक छै
हँ तऽ सेहो देखैत छियै कऽ कऽ
हँ अगर पचीस
एना तऽ अखन भऽ गेलौ हन नौ टा आओर एक दू बेर अहीं से बात कऽ लेब फेर दिनमे एक दू बेर रानियो से कऽ लेब हँ ओ पियो कऽ नंबर देनिये तऽ आय देखै छियै पियो कऽ नाम कऽ कऽ
हँ तऽ भैये तखन तऽ भैयए जायत अहाँके फेर अपन ननैदो छथि
हँ ननैद के हमरा सासुर मे नय लाइट छै नय तऽ तैय दुआरे हुनका से बात नै भेल हन